आ मन की सहेली की हाल चाल
ठीक छै अपन बताउ
सहेली अहाँके गला किया खराब भेल छै
तऽ हमरा अपने हमरा नीन नइ दुआरे
त हम रो त बर नीन्द आबै छै लेकिन की कहियोन अहाँके
नहि सुतब आ नहि तऽ अहाँके बुझै छियै न की हेत से
कि भेट हमरा हमरा के मरतै की
मारव की चार थप्पड़ लगाइव हये चुन चुराय
हँ मुन मुन दाइ बाजू ह मुन मुन बाजू न
आय भऽ गेल शुक्रर काल्हि भऽ गेल शनिचर न हँ महारानी जैत इतबार के हेलो
के हँ
ह काईलो कतहु जाइ गेलिये
त काल्हि तऽ जेतै वाटर पार्क
दस बजे जेतै ओ जायत ओतअ
हँ केतअ कतअ जतै
आ जक ठ झगड़ा नहिब नीकसँ तऽ ठीक छै जे हमरास नीकसँ नहि स सकत अह पाइन नइ देबै एक घोट
अच्छा हमरा पाइन देबै की हमरा पाइन देबै कि हमरो नइ देबै
केकरो नहि दियौ नीकसँ रहब तऽ ठीक छै नहि नीकसँ रहब ने कोइ आतरमान
ओह आहाँ बड गुस्साइ छी ओठ
गुसेबै नइ त की करबै चाइले चलतै तऽ गुसेए पड़तै
ह तऽ कोन केहन चाल चलै छै
हना जा दियऔ ने तके भाव दालि चाउर के भाव पता चलतै ने कि कए रुपे दालि छै कि कए रुपे चाउर स न छै दुआरे जोखल खाइ छै ने तऽ भाव नहि ने पता चलै छै हेलो
हँ सबके नहि पता चलै छै
हँ जोखर खत त पता चलतै ह्म हेलो
हँ दुःखो ख हेतै तऽ पता चलतै ने ओकरा तऽ अहाँके टेंशन की ओकरा पता चलतै तऽ फोन करतै हमरा सभके तऽ हमरूँसभ फोन नहि उठेबै
आब हम आब हमरा माय पिघलबे ने करबै करतै तऽ करब उठेबे ने करबै नामरा जानि जेबै जाहि पर जे चालि कऽ छै ओ बदलयवला नहि रहै छै केओ रहै मान सम्मान नहि देलक ओ लोग लोगे है बर जेठ के बुझबे ने करतै छोट चिन
अच्छा छोड़ियौ ने ओकर बाते छोड़ियौ ओकर बाते छोड़ियौ आ मनमुनिया कहाँ गेल छै
मनमुनिया बिछौना करै छै आब ओ जेतै मैगी बनाबह
आ हमर बच छ नहि करै छै तऽ ओकराके ओकरासँकेेल चौकी भऽ गेल
तखन की ओ ने ओ वीर पुत्र छै सभ काज कऽ ले
नहि ह बाहुबली छै
तह ने क व ले नहि छै तऽ किछु ओकर मोने खराब रहै छै मोन नीक रहतै ने तऽ सभ काज अकेला कर लै छै ओकरा ककरो कहऽ नहि पड़ै छै लेकिन की करते खत भी होत ठीक रहै छै
हू
स सोचनी सोच विचारके छै अ ट्यूशन पढ़ाबे जाइ छै इकूल खराब जाइ छै पच बच्चोकेँ पढ़ाबै छै तऽहि ने पाइ ल पढ़बै छै अथसँ पढ़बै छै ज्ञान शिक्षा होबयके चाही तऽ मै गिया छै बदमाश मै गा कतेक दिनसँ आबि कऽ मर्द प मर हेलो
न मारु बड अच्छा कछ ह बड़ड नीक ह
हँ नीक तबर छै नीक बध छै बापरे बापरे ई लागल मोती लागल छै एक हीरा लागल छै भगवान एहन भगव भगवान एहन सुन्दर तऽ डॉग सबके तो नहि नहि एहन तरहक भगवान सबके देत हमर घर के खेलौना य चाही हमर सबके हमर ड जे ने से हमरा घर के खेलहुना बच्चाे
है है एकरा एना नहि कहू एकरा एना नहि डॉग नहि कहयके छै ओकर नाम नीक छै नीक नाम कहू डॉग नहि कहू
ककतनााम छै खूब सुन्दर मैगी सुूना बाबू राजा ह छोना मोना बौआ
आ
हमर बाबू छै आ जाने छियै अच्छा बिछौनाि क बैठल छै के पड़ै छै कतबसँलै हन गरम लगै छै
हँ
तऽ उएह ओकर दीदी टेबुल पन पंखा ओकरा लए चला देलकै वाबाह वाबा वाबा वाबा वाबा वाबा हँ हेलो
हँ
देखे ने अपने बौआ के बेड पर सुता क दीजी ओ टेल प चला बौआ ओ खुछ भऽ गेल भ गेल भ गेल
ह किछु भऽ गेलै की भऽ गेलै
आबाज नहि हो भैयए
हमरा तऽ आबैए
कहलहु बौआ खूब खुश भऽ गेलै बौआ के पंखा उंखा लगा देलकै आब फे बिछौना मे आब कऽ सुूतल छै मामा के पास
अच्छा
बच्चाके गर्मी लगै छै आ नहा देने छलियै ने
हू
बाबू ग बाबू ग छो सुन ग प ग मि राजा राज जे करबै नहि यै हमर बच्चा छै तऽ हम नहि करबै तऽ के करतै आय अहाँ सभके कुत्ता बिलाइ कऽ पोसि फालि कऽ की भेल एकरा पोसि कऽ तऽ कमसँ कम धरमे हो जायत नरकमे गिरत ई बाछा ई तऽ ह
हमरा ज कुत्ता कहै चाहै छियै कि हमस क ह हम कुत्ता छियै की भ
ै छूति रहलै गावा लागलै छूति रहल आ तोड़ा सब पीछा नहि सोता देीने ह
बच्चाके बच्चाे की होललै बच्चा के की भेलै
बच्चा खूब सुतर चाहिए सुतर
अच्छा ठीक बतियाबू ने बड़ अ करै छिय लैके
हेलो
हँ
अरे सुतल छै पंखा पर हवामे धऽ देलकै ने
ह्म
हँ हेलो
हँ
म र जा छ एतन
फोन बाजै छै
करब बादमे ठीक छै कहू
बाप रे बड पेट दुखै छै बड पेट दुखे छै
की बाजू हैय रु स थेथर ये रुकू ने बतिया छीठ तऽरा एतो की कर नीक सरके ज्ञान रहे तऽ ठीक छै तब हमस हेलो
हँ नीद नीन्द आबैया
हँ बस ह
आइ कहे क नींन्द आबैया नीद बाजू ने बाजू ने कहै छियै लेकिन अही नहि बाजै छियै
ठीक छै की बाजू ए तऽ एगो थेर थर लग मारि पे बैठल ह त की भाय तू ब तमीर छै बातेथर छियै किछु कहि देबे ओहि चलते गुस्सा के समेट के बैठल छियै एते आब क ब
तऽ हम तऽ समय जे ही रहू ने गुस्सा नहि अच्छा ठीक छै र खू फन
कना
हँ
आ रख रख केना फोन भऽ गेल